हँ दीदी कहि की हाल समाचार
ठीक छौ कहलियौ एहि बेर आयलहु रहैऽ अहाँ कतहूँ
हँ उएह तऽ रहै तैयो फिर भी जतबा अयलै ने भेलियै बेसी तऽ सड़िए गेलै
अच्छा, गुलाम रहू तँ रासग
हँ बहुत सर लऽ गे
हूँ
आ आरहोसँ बेसी आर एकटा चीज आर की खासियत रहै एहि बेरके हमे जानै छी हमर सभके तऽ आम ओतैयो ठीक रहौ हमर जे बड़का माँके आम रहै बेचारी शौकसँ सभके चारि चारि टा देलको फेर छोटकियो दीदीके आधा बोरा तैयो देलक बुझली गे हे बुढ़िया के ओते सुन्दर आम सुखा गेलो रहौ एतबा खट्टा लागै रहौ एत एतबा खट्टा लागे रहौ हमरा सभके तऽ कमे लागलै जे पान सभ खा हेतै गुटका सभ ओकरा सभके तऽ खतरनाक खट्टा भऽ गेलो हि हि हि के सभटा खूब भऽ जेहन आम नहि देल करही ई आम अथी होइ छै की कहै छै ताब एते दऽ दै छी लोकके की सोचै छै अहिने जुड़लै
खूब बाजै ओकरा कहलकै अहिना तोरा सभके लागै छौ कहाँ कटारे कहलियै ठीके रहौ बड़क आमओ खट्टा
अइए तऽ हुन आमबरिया जैन कुट्टा देने
पता नहि कि अम्रपाली रहै कि मल्लिका कोन सभ नाम कहल के वएह आम छथि
अच्छा ओ बरमसिया वाला उएह दीदी कहलकै हम जे कहलियै ने हमर ससुर लगेलखिन यै रहे तीन सए आमके गाछ तऽ कहलकै आम रूपाली देलको कहलियै हे गे आम रूपाली खाली कहैये टा नीक होइ छै आम नहि नीक हो ओकर आम नीक होइ छै यैला आम सभ अय वाला बाड़ीमे जे आठ दस टा गाछ छै, ईमे छै सभ टाउ मालदह कलकतिया बम्बई सँ सभ
हँ
आ ओहिठाम जे लगेना छै बरु मे सभटा बिज्जू देलकै बिज्जू लम्बा होइ छै गाछ बराबर होइ छै तऽ ओ दुआर ओहिठाम खाली बीज
हँ हमरो एकटा बिज्जू छै ने ओहो एकदम लम्बा गाछ छै लेकिन आब बूढ़ा गेलै ओ
लेकिन बहुत फड़ै छै जे
नहि एहि बेर तऽ नहि फड़लौ शायद एको टा न ओहिमे एलौ किएकि ओकर जड़ सभके कोनो अथि नहि करलकै, कोड़लकै नहि ने
हँ
आ नहि चूना पड़लै भैया जे नहि रहै आ पानि नहि नीकसँ पड़ल रहै ओहिमे तऽ एहि बेर कतहु एबे नहि करलै नहि तऽ ई तऽ ढेरे के अचारो जनै छै केटा आमके मम्मी बनेलकै एक दू किलो आममे जते पुरि जाय आम
हँ, किछु नहि रहै, अचार नहि पकलका किछुओ ने। ओहि किन किन कऽ देख लियौ
जा
सके रहैय, सके रहै बस आ चारू नहि अहाँ बने रहियै, हममे ने रहि कऽ तऽ कथ क
नहि नहि अङ्गनामे गाछ रहै ने तऽ ओ कनिटा जााद खट्टा रहै आ तऽ मम्मीके मम्मीके बार बार कहियै ग अचार नहि बनेबही, अचार नहि बनेबही तऽ एक दिना तऽ ओतबा टा फाड़लकै तऽ ओहोमे बीरपुर वाली भोजी कहलकै कि दीदी नहि किछुओ देथिन ने तऽ हमरा बस अचार दऽ दिहथिन तऽ कष्टसँ मम्मी बनेलकै रहए ओ जे पानि सभ पड़ै रहै ने ई सभ आम बिछ बिछ कऽ आनै रहै तऽ कासनिओ देलकै अचारो देलकै
ओ छील कऽ ओ फक्का वाला
अथी गे छील कऽ जे ओकरा
काजे ह हँ, चिड़ चिड़ कऽ दै छै
नहि नहि ओ नहि मतलब घसिकऽ जेना कऽ हँ कुम्हर सभके घसै छै तेहन बला
ओ
हँ हे बेर छोटकी चाची एतै ने ओतय सँ तकर बाद मैना पाँचैमे एतै ओ चारि पाँच दिन ले तऽ ओकरा फेर कहबै अथी वला अचार ओ जे मिरचाई वला अचार भेजलकै भैया से कहबै ओ लए लए आबै आब कमे बचलै ओ अचार बहुत मस्त होइ छै ओ अचार
मिरचाई वला बनेने रहै
नहि नहि ओ पैकेट आबै छै
अच्छा शिमला मिर्च वाला हँ
शिमला मिर्चा आब कही की अथी ललका मिरचाइ जे होइ छै ओ।
अच्छा
बहुत तीखा हेतौ ओकरा देखियै के जीसँ पानि खसै लागतौ हमरा लागलै एक सए एक सए टाका दू सए टाकामे देतै तऽ कहबै चाचीके जे हमरो लए लऽ आबिहक आ अपनो भौजाइ जे छौ
हँ ठ हे ग छै सहरसा जाइ छियै ने पंचवटी पर देखै छियै हरदम अचार वाला एकटा दुकान
हँ
ढेरी ढेरी रंग बिरंगके अचार कठोतमे गमलामे एकदम लाल लाल लाल लाल ढेरी रंगके रहतौ ओ रोडसँ गाड़ी गुजरतौ तऽ गमगम करतौ पूरा
हँ नहि नहि ओकर पैकमे रहै छै पैकेट रहतौ
तऽ ओ कहलियै जे चाची ये चारि पाँच टा पैकेट लऽ लऽ आब कहै छै हेतऽ तऽ देखब की भेल से तऽ कहलकै चारि सए टका मे एकटा पैक करि दै छै ओ सभ चीजमे दू सए तीन सए टाका आर बढ़ाइके ने कहै छै
ह
हँ
हँ तऽ एक बेर फोन पर देख ले ने ऑर्डर कऽ कतेकमे दै छै किसानके अचार बढ़िआँ होइ छै
हँ हँ तऽ कहलियै ठीके छै दुइए टा लए लेब एकटा हम अपना राखि लेबै टा ओ भौजीके दऽ देबै कहलक देखबह हम कोशिश करबह ओक नतिनिओके इसकुलमे चालीस हजार ने लेलकै फीस
हँ आर कोन स्कूलमे बुझि
ओते हैदराबादमे प्ले एंड लर्निंग स्कूल छै सायद कोनो एने टाइपके
तऽ ओहिमे देलकै चालीस हजार लागलै
बाह
हँ मम्मियो ओतऽ जनै छियै एहिबेर जे ओतऽ बिआह सबमे गेलखिन तऽ कहलकै जे हमर कम खर्चा लागलै यऽ हमरो ओ तऽ दस हजार लागलै एक बेर मे पाँच हजार टाका आ एक बेरमे लगलैए बसके भाड़ा पाँच हजार बस स कहलियै ई भेलो चक्का पर चक्का
जबकि ट्रेनेसँ एलियै गेलियै बस पप्पाके साथ जे शादीसँ लौटलियै रहए ने ओहिमे तब बस एलियै रे तऽ वही की बसके भाड़ा कते भऽ गेलै सची निर्मली से ओहिमे तब बस एलियै रे तऽ वही की बसके भाड़ा कते भऽ गेलै पितियौत भाय सिमरिया सिमराही सॉरी सिमराही आ ह ह
पछ भागलपुर ला
हँ सिमराही लऽ छोड़लको ओतयसँ सहरसाके भाड़ा डेढ़ सए टाका लेलकै
ह हँ तऽ
हँ आ वीरपुर से अगर डायइरेक्टली सहरा एतियै तब दू सए टकास से तऽ कम नहि लेतियै
हँ दू सए चालीस टका लेलकै रहे हम रानु लियो वीरपुर से गाड़िए से एलियौ बस से
दू सओ चा दू हँ दू स चालीस
एक आदमी क हँ
गे माय हम तऽ दुइए सए टाका कहै रहियै
न दु स चालीस लेलकै सायद रानु देलकै सब तीन आदमी रहे आब झुनकू रहे कि आर कियो रहे आ गोलू रहे हँ
हँ अच्छा वएह हमरो लागलै कहलियए कि अगर छोटू भैया नहि छोड़ि देतै सहरसा तक तब तऽ भए गेलै अथी की कहै छै भाड़ा एकदम एहि बेर लागि जेते हजार टका से ऊपर चलि जेतै लेकिन संजोग गाँव तक छोड़लकौ भैया
हँ
कहलकै की रस्तामे कहलकै ए दोस्तो रहै भैयाके कहलकै जे अगर हम अगर हम चाही तऽ अथीमे दू सए टकामे एकटादी पर ली आओर छोड़ि सकैत छी गाँव तक सहरसा तक तऽ कहलकै क कियकि छ सए टकामे वीरपुरसँ लए कऽ सहरसा तक अथी भए जाइ छै हमर गाड़ी चलि जाइ छै कहलियै तब तऽ भैया निके छ यहो बिजनेस तू शुरुए कए ले
हँ हँ तऽ खाली गाड़ी चलाए क जाइ छ दू चारि टा चढ़ा करी जे जतय दू सए भारा तते डेढ़े सए के लए ली ह आ कारमे बैस मे लोकके मोने लागतै आरो बेसिए पैसा देतै ह
तऽ ओहि खातिर कहलकै कि नहि तब तऽ इएह छै छुटी रहै तब ने
हँ त नै गाड़ी के तेलो तऽ ऊपर भए जेतै
हँँ से छै भाड़े लेकिन आब बहुत लागै छै देखिही न सोनबरसासँ सहरसाके आ पचास टाका लै रहै आब साठि टाका लै छै
हँ
एग्जाम जे देल जाय रहियौ से तते अथी लागे रहे ने कहलिये हे एते टा दस टाका बढ़ि गेलै कहलकै एक्के तारीखसे बढ़लै कहलियै नीक छौ लेकिन आब कहियो गाँव से जब जेबै ने तब देखबै जे ई सब अस्सी टका से नब्बे टका लै छै कि नहि किएकि ईसभ अस्सी टाकामे सहरसा पहुँचा दै छै बसवला
नहि बढ़ल हेतैऽ सगरे बढ़ल हेतौ की
ह नहि इधर से नहि गेलियै यए तैं खातिर तब अयबेर कृष्णाष्टमीमे सोन बरसा एबही
कहाँ जाय छियै कहियो नहि जाय छियै
ह
कोनो बेेर नहि जा छियै
हाँ तब अपने अथी रहै उपास नहि ने
हँ गे उपास करै छी दुनू साउस पूतौह
ओ
सासुर एला बाद न कतहु जाय मे बहुत सोचे पड़ै छै लोक क
वएह हेबए घरके अभी ओतेक अथी नहि भेलैए की कहै छै मतलब सरियाब सभ नहि भेलैए तैयो आब घर पहिलेसँ नीक ठीक लागै छै
इएह हमसभ चलि गेलियै रहए तऽ घर एकदम लगैत रहए ककर घर रहए नहि रहए
उएह तऽ दू दिन चारि दिन लेल चलि जाय तते घंटा आ छोटकी सभ जे हमर चारि दिन रहै घर मे गेलो तीन दिन सँ घरक बाहर छियौ गन्दा घटे नहि छै
आइ तोरिक सँ ओ की करलकै रहे गे
हाँ रोज अपने कचरा निकले छै मेन छै की हती हम रोज ने पोछा लगबै छी हम रोज बरामदा किचन पूजा घर लगबै छियै ओ रोजे सगरे लगबै रहै डंटासँ।
अच्छा
पलंग चौकी के तौर मे तऽ ना। याद कहियो। फ्रिज तर सँ झाड़ि के निकालबो, तते निकल तऽ कहियो ट्रंक। तर सँ कहियो पलंग तर सँ, कहियो गोदरेज के तर सँ, ततने कचड़ा निकलै छै। खाए ले रहे कुरकुरे, पनीर सभ गोदरेज सबके तर मे घुसिया दे।
हाँ कते आदमी तऽ जानै छै, कते आदमी तऽ थूक फेकै छै। हमर जे चचेरी बहिन छ। ओ अगर यदि ककरो एहन अथि देखतौ तऽ घर के कोनो टाइप के जे चौकी के। कोना होइ छै, ओहिमे थूक फेक दै छै हम तऽ की।
एकग
बहुत ओकर आदत खराब छै।
नहि छि गन्दा हमरास तऽ अंगना सभ मे कतौ ने थूक हे, बेसिन छोड़ि तऽ ठीक। चौ बेसिन मे फेक ले छियौ, नहि तऽ ओ खिड़की सँ ओहि कात छै जंगल।
भाविते नहि छै एहन सभ काज करय मे गे।
हा
हे हमर, लेकिन पप्पा सभ फेक लै छै अंगनामे, थूक कुल्ला करतौ भोरके। अंगनेमे फेकै छै। एक दिना तऽ मम्मी नहि रहौ ने, बुझली। पप्पा के देखा कऽ उ कुल्ला पर पानी फेक देलियौ। कहलि की देखतै। तब ओ दोसर दिन सँ नहि ने फेकतै। हमरिया
तऽ हल्ला करे लागे छै, बाबू जो ससुर पानी पीके ग्लास मे कनिटा बचल रहै छै ने आदत छै अंतिम वाला फेक देलक से बुढ़िया हला करऽ लागे छै, दुनू लऽ अंगना रहे एएंठ कऽ देलियै। तऽ ओहो सम्हरियए कटे छथिन आ यहाँ तोहर जीजा जी नहि करे छौ आ रात कऽ जखने ने दूध जहाँ देबो मुँह मे खैनी रहै छै हाथ सँ निकालि के फेक दै छै
हँ, ई ई चीज हमर पितियौतो बहिन करैत छै।
छी छी तते हमरा तते तामस उठतौ ने। हँ देहो कपड़ो कोनो सभ पुछि देतौ, ओ तकर बाद कतहु ला दू तऽ।
एहन चीज देखलियै यऽ।
बहुत गुस्सा उठै छै।
हँ हँसियो लागतो, अथिो लागतो, जते तेटा के भए जाय छै। छै, एना करै ठीक लागै छै।
जे हम दूध खा के एलिय, बिछौन पर दूध हमर लेल के आबे हे तऽ हम खेइ नहि। आदते भए गेलैए रोजके ता खैनि लाके मुँह में बैस जाय छै
बिछावनपर जे सब चीज मिलै छै ने तऽ ओक